जय झूलेलाल दीदी।
हा जय झूलेलाल, हा फ़ोन मिली वई मूंखे त। हैलो, हा- हा, हा और ॿुधायो। कानपुर जो केड़ो हाल आहे? बढ़िया, बढ़िया- बढ़िया हु ब।
तहांजो अयोध्या जो छा हाल आहे? मौसम कीअं आहे हुतां जो?
बढ़िया- बढ़िया, मौसम त बढ़िया आहे! अॼु त सुठो ई आहे, ॿ टे ॾींहंनि खां सही हले थो।
हा असांजो वरी हिते ॾाढो गरम हुयो, अॼु वरी बि थोरी घणी बारिश पई या, हा- हा, मीं पयो आह हाणे अॼु, त उहोई लॻे थो, पए त भई थोड़ी थधिकार थिए न।
आह।
हा एक्चुली, सब जगह वण जेका आहनि। कटी-कटी रोड, हिते बि अयोध्या में ठहनि था, छो जे रस् वॾा थियनि था, कोई माण्हू अचे थो वञे थो त वणनि जी थोड़ी सी, थोरी सी न ॾाढी कमी थी पई आह, कंक्रीट ज्यादा थी वयो आह त जाते बि रोड ठहंदा हुते थोड़ा सा, या त हिकु सिस्टम हुजे। वणनि जी जॻह हुजे जीअं, ॿी जॻह ते थींदी आहे। वण न कटे करे बि सिस्टम ठाहिणो घुरिजे। की असां अगरि रोड ठाहियूं था, त वण न हटायूं। छोकी माण्हू सिर्फ़ु रोड में न हलंदो आह। छाया में बि कॾहिं वेंंदो आह, हलंदो आह। ॿिननि जी ज़रूरत आहे न, त उहो सिस्टम सां ई कमु, सिस्टम सां कम थियणो घुरिजे। अ ॿ टे रोड अहिड़ा ठहिया आहिनि जाते, इहा चीज़ आहे। त अहिड़ा रोड हर जॻह ते थियण घुरिजन हां, छोकी आख़िर माणू आवागमन करे थो, अचे- वञे थो, त उन्हनि लाइ बि त जॻह खपे। काथे ॿ मिंट माण्हू वण जे हेठों हां, जेको माण्हू कोई साइकिल ते वञे थो, स्कूटी ते वञे थो, या कोई पैदल हले थो त हुनखे बि त खपे न जाए, ॿ मिंट बीहण जी।
बिल्कुलु- बिल्कुलु, अॼुकल्ह ॾिसो था जाते- काथे पेड़ कटे छॾिया त असांजे हिते कानपुर में बि ज्यादा- ज्यादा कटनि, वणनि च अथव मतिलब ई लॻाइनि घटि था, कटनि ज्यादा था।
अयोध्या में त बहुत ज़्यादा हिन न समय, जैसे कटिया तन पेड़। जॻहा- जॻहा ते। हा, रस्ता ठाहिण जे करे घर बि ड्राहिया अथनि, और वण बि कटिया अथनि।
पर ईअ ॻाल्हि सरकार खे थोड़ो सम्झणी खपे न, मेन ॻाल्हि इहो ई आहे न, ॾिसो न। हिनजी वजह सां ई त, गर्मी केॾी वधी वई आह।
हा अयोध्या में एतिरी गर्मी न हुई, अॼु खां हेॾनि सालनि ताईं असां रहियासें। तॾहिं बि कमी, हिन गर्मी हेतिरी कान थी, ऊन्हारो मतलबु। लेकिन अं हिन वक़्तु, इहो हली रहियो आहे कि एॾी गर्मी थी वई आहे। न त हिन साल, ॿ टे सालनि खां जेकी गर्मी पए थी, कॾहिं कान हुई। ऐं हिन ई वजह सां माण्हू जं जेको माण्हू ए सी न बि लॻाईंदो हुयो, उहो बि हाणे एसी लॻाई तए। हुन जी बि गर्माहट जेकी ॿाहिरि वञे ती उहा नुक़सान करे वेदर खे पूरो हुई वातावरण ख़राब करे शॾे त।
हा हो त जेतिरा एसी लॻनि ता ओतिरी हुननि जी गरमाश
पहले गांव साइड में कोन हुई गांव साइड में कान हुई लेकिन। हाणे जेको परिक्रमा मार्ग वग़ैराह ठहियो आ हिते जेकी परिक्रमा थींदी आ चौदाहं कोसी जी उन करे बि सॼा रोड ड्राए ड्राए ड्राए वण बि कटे कटे न त उन टाइप सां रोड ठाहिया तनि की पूरी छाया ई वई हली आ। कंक्रीट छा कंदासीं एॾो।
हा न न सही ॻाल्हि आ। हलो। हलो। हलो। तहां खे आवाज़ अचेव ती, दीदी? हलो।